हेलौ गु ठीक छैय अहाँ अपन
प्लीज बिल्कुल खुश रहुऽ
की करैय छी
हम हमहु खाना एखने खाना तऽ नै बनलै या बौआ लए दैल कनी बनेलियै या ओकरा दैल रोटी फूलै लय देलियै या आब अखन कनियो काल बैसल छैय बड़ गरमी छैयगै
ओहऽ पानि तानि नै होइया उम्हर
हँ हँ पानि होय छैय
एमऽ ईम्हर भेल छलैय मगर दू दिन स बहुत ज्यादा रौद भऽ गेल छै
ह इम्हर स जहिया स एलियैया तहिया स कहाँ गर्मीेये केने छै माथ माथा दर्द भऽ रहलयै पता
हँ नै ईम्हर भेल छलै जहिया स हमरा प्लास्टर भेलए तहिया स रौद भऽ गेलैया
दुनू जगह उए हैय
आ बौआ ठीक
हँ बहुआ ठीक है आओर अहाँ की करै छलौहें एखन
नै किछ एखन बैसले छलौ
आओर सब ठीक छैय खाना की सब बनतै
आइ भोज छै
अच्छा नै एखन तक एलए भोज
नै नै
अनलऽ जेबै कि अनलऽ जेबै कि लऽ कऽ एतैथ
नै हमरा सबलए माँ लऽ क एथिन इमहर पुरुख पात्त सब जेथिन हमरा लए लऽ हमरा दुनू दीदी आओर लए लऽ क एथिन
अच्छऽ आ काल्हि अहाँके एनिवर्सरी छलय
हँ हँ हमरा लग बीजी छलौहें
हू की सब भेलै
घुमलहु नऽ नीक सऽ
हँ
आवाज नहि आबि रहल अइ नीक सऽ
तक नहि भऽ पाबै छैय मैरेजे डे लग घूमि जाय छैय
हू
आओर खाना बनि गलै अहाँक
खाना हाँ अखने बनि गेलैये अखने माछ बनलेये आ भात
हँ आ हमरा त दुआरे ओ पैर टूटि गेलैहें तऽ कहलकयहें नॉनवेज सब खााय ले हम छोड़ि देने छलियै
अच्छा
हँ तऽ जबरदस्ती आइ हमरा सब मिल कऽ खुएतै
खाइल कर कथी ले छोड़बय जतबी मोन हुये जतबी मोन हुये ततबी खाय लिये
हँऽ तऽ सब कहलकैये तऽ बाबा अनलखिन हें आब सब लागल छै जे आइ खुआइे देबै
हँ हँ आइ अहाँ सब मिलके अहाँके खुएबे करत
हँ हर बेर मतलब तीन चारि साल भऽ गेलय छोड़ला तऽ सब मिल कऽ हँ हरे बेर ज बेर आबे छले ते बेर आब त खुआये देबै आब तऽ फेर बीच मे छोड़ देने छले जहिया पैर टुटले ने तऽ डॉक्टर कहलके खाइले तऽ सब लागल छै खा लियअ खा लियअ
एहि दुआरे की हो छै जे ओहोमे के प्रोटीन भेटै छैय नऽ
हँ आ हमर हड्डी बहुत बहुत ज्यादा कमजोर छै हल्का खसी छै नऽ तऽ टुटि जाइ छै तऽ
हँ ताहि दुआरे ताहि दुआरे ओ सब आओर खााय छै माछ अच्छा लेकिन मजबूत होइ छो नऽ
देखब लगेल रहियै तऽ कहलखिन जे यहाँ ओहि दिन पैंतालिस किलो कऽ रहिये शनि दिन आर सोम दिन अहाँ तीस किलो कऽ भए गेलिये
बूझ तऽ अचानक
हँ तऽ त ताहि लऽ बहुत बात कहलखिन
हँ नहि नहि खायल
हँ आब तऽ एते गर्मी छै जे प्लासटरो नोचेत रहै छै
एते दिनसँ मौसम ठण्डा रहै आ जहिये प्लास्टर करबाका एलिए तहिये रौद भऽ गेलो
तब तऽ पढ़ाइ लिखाइ नहि होयत हेत नहि
हँ अखन स्कुल ट्यूशन दुनू छोड़ देने छिय
हँ
और भड़िया ह हँ हँ
आर आशीष की करैया
ओ पढ़ है
अच्छा एलै खेल कऽ
टूशन से अल्ले आ हमर बेटा जे छै ओ स्विछे टिपे मे मगन रहै छै
ह ह ह
ह ओकरा नहि खाली स्विच टिक ल दऽ दि बस तिपात रह छै बार बार पंखा बन्द कर बॉल बन्द कर
नीक लागैत हेते ओकरा सगे खेलैतैत कियकि सब खेलैत हेते ओकरा सगे भोला एकदम से ने
हँ हँ ओकरा मे सब मगल रहै छै
हँ आबो जूता चाटे छै
नई अब नई चटाई छै अता रहल त तंग कर दाने छलाई चपल
मुड़न कहिय हेतै बोआ के
सेप्टेम्बर मे दू साल भऽ जेतै तऽ ई चालू हेतै अ नवम्बर से दिन हऽ लगतै अगला साले करबै
ह गाँव मे या मतलब होतै
देखियौ की होइ छै। गाँवए के सोचने छिय।
ह गाँवे मे करब सब गोटा रहब। अहूँ के हम देख लेब
ह ह हँ
ह
हँ ए से जादा
हँ एको बेर देखनहो नय छी अहाँके कोनो बेर
ओ ओ दीदी के देखने छिये
क ओ दीदी के देखने रहि दिल्ली आल रही है न तो ओहेमें।
अच्छा कहिया आल रहिये हा?
तखन आयल रहियै त देखने रहियै।
हँ आब आयब दसमी के बाद।
ह त दिल्ली अब टब दिलये कनि दिन रहब
हँ दसमी के बाद देखबै हेते त एबै दिल्ली।
त आयब जाब
हूम्म
और कहिये
आओर सभ?
और सब बढ़िआ ह एम्हर की बनले य बड़का माँ सब ल की खाना बनले य
बड़का माँ गेल छै गंगापुर तऽ ओते मूड़न छै तऽ तऽ भोज तोज छै।
मम्मी अहाँ कऽ खाइ छर सब खाइ छियै ने।
हँ सब खाय छै। कथी कहलियै?
ई सबमे प्रोटीन भेटैत छै न मछली मीट मछली खाउ।
खाइए वला चीज आदमी खाइ छै न एक अवस्था होइ छै तऽ लोक अपने छोड़ दे।
और ओर और सब ठीक ऐछ
हम मुकुन्दो आयुष छी ओत दाइ ठीक छै दाइ बाबा सब
हँ हँ
आए भोज छै तऽ हमरा सब कऽ खाना म रेस्ट छै नौ टा काज तऽ रहैते छै दोधाइ इम्हार उम्हर खाना बनाबै की रेस्ट हेतै
हँ
गाँव में बड भोज खेलो है आइ बेर
हँ आइबेर भोजो बहुत छलै
गाँव कऽ लोक कऽ बड फायदा होइ छै भोजे भात रहै छै
नै अही बेर तऽ हमहूं सब गेल रहिये भोज खाय ले अय बेर बहुत लड़की छले तय दुआरे नै ते नै जाइ छियै
हँ नै जाइ छै पैघ लड़की
हँ नै कियकी गाँव में कोनो लड़कीये नै छै आइ बेर तऽ सब ऐल छले मूड़न उपनयन छले तऽ आइबेर गेल रहियै
हऽ आब कहाँ लड़की छै गाँव सब में
हँ
आब छोट छोट नै हेतै लड़की सब तै
गाँव में सिर्फ दूटा लड़की छिय जे भोज आ ओकरो एकटा केँ बियाह भऽ गेलै ताब हम अकेले हँ तऽ जायते नै छियै आइ बेेर तऽ सब आयल छै मुड़न उपनयन में तऽ गेल रहियै
अहाँकेँ भोज भेटल कि नै एकोटा ओत
मधुबनी में रहिये लेलै है गाँव मे रहितिये तऽ गाँव में तऽ उपनयन सब छलो बहुते गाव मे हमर गावमे
ओकरा छै यै।
अहाँ नहि चिन्हबै अहाँकेँ गाव उम्हर हमर गाव उम्हर मनीगाछी। चिन्है छिये मे हँ ततऽ छै हमर मेघौल तक जय्दा दूरी नय छै।
ओ तऽ सभ मधुबनीएमे रहै छियै
सभ सभ मधुबनिया मे रहै छै ओतहि पढ़े छलिये
तऽ नीक अछि मतलब घू घूमय वला एरिया छै। मधुबनी में तऽ नीक अछि
हँ ह
बड़ा बाजार कखनो चलि जाउ घुइम कऽ आइब जाउ
एकादस महादेव गेलऊ कि नहि
दखलियै ने एहि बेर गेलियै गेल छलियै तऽ गेल छलियै तऽ
हँ ओतुका हमरा सभके ओतऽ घुमय ल मोन लागल आब जायब ने गाव तऽ आब चलब सभ
मधुबनी त कमे दूर छै ओता से
हँ तऽ एहि बेर एहि बेर दीदी एथिन ने तऽ हुनको लऽ चलबनि
ह आब आयब ने ह आब आयब ने तऽ मधुबनी आयब अहाँ अरे अपन सहेलीयो सभ साथे आयब न तऽ चलब घूमे
हँ हँ सभ सङ्गे चलब घूमऽ ल हू।
एय बेर तऽ घुमलिये ने बहुते
कि कहलियै अच्छा पास पड़ै छै कि ओतऽ सँ
ह अहाँ कता कता गेल छिये ओ नहि खिलत आब फूलै लए देने छियै। साढ़े नओ बजे तक खुआ देबै ओकरा।
हँ अखन सुतबो तऽ नहि करत अखन
नीद लाग लागल तऽ खाइतो न
ह सेहो छै ठीक छै दीदी।
आँं भऽ गेलै कथी करे छी से भऽ गेल काज
हँ।
चलू ठीक छै।
ठीक छै गोर लागै छि।